की करै छी?
ठीक छी?
ओ और सब बताय छी खाना उना हो गेल छी।
हँ।
ओ और सब गरमी उरमीके का हाल छै वहाँपे?
लाइट कट गेल छि। ए सी नहि चलि रहल छी।
अच्छा तब तऽ खूब गर्मी लागै छिय तऽ
हू
जाइ छी छत ऊत पे घूमै छी कही हवा ओवा लगतै बाद मे लाइट एतय तऽ जाइ छी फेर सुतय।
अच जइ-हइ, खाना-पीना।
अप खराब नैय कर
जाइ हइ छत पे
ओह। जाइ छै तऽ और सभ बताइ छै का चलैय छै, ई जीवन में
त क कछ नही। क्लास जाइ छी।
हां गई छै, क्लास उलास पढ़े छै, सब्जेक्ट सब बहुत मुश्किल हइ छै मास्टर उहिंग छै निमन-उमन नाश छैय सब साफ दिमाग उमाग नाहि हइ मास्टर के
ब मास्टरे के नाम तऽ
माँ मास्टरके नाम सुभेष यादव छै। मास्टरबा निमन ना छै हम सोचैसे कि चेंज कर दिहै कोचिंग निमन ना लागै छै पढ़ाई लिखाईके तहन अतऽ समझ में ना आबै छै कुछो-कछि नू पढ़ाई छै। कुछो नैय बुझाई छै कथी नू पढ़ाई छै यम हम जाइ छी खाली एसी लागल छै ए ऐसी में जाके बैठ के हावा लेके आ गइल छै। आरो कथि करै छियै हम ना नीमन पराइ छै खोजैत छै नीमन तनि कोचिंग-उचिंग मिल जातै कन जाय छी दोसर कोचिंग में तऽ और पढ़ाई लिखाई कैसन चलै छै?
ब त हाइ ल चलै छी अभी कॉलेज में एडमिशन होने वाली छी। ओ तऽ जाइ छी एऐडमिशन कराई के छै डेट ना अबै छियै।
हँ। हमरो एडमिशन कराई छै आ बुझात ना छै कि केमें कराई। हँ लेकिन ई पढ़ल छै कि हमर जौन कॉलेज में जाय के रहै छी उ कॉलेजवा में डाायरेक् क्ट एडमिशन हो जाइ छै तऽ सोचै छै की तनि बात-ओत करके आ जाइ छै डायरेक्ट ओहिमें एडमिशन करा लै छै।
हँ तऽ ठीक अइछ ई। कोन सब्जेक्ट लिए छी?
हम तऽ जुलेजी लैए छी हमरा लागै छै कि हम गलती कोनो कैल देल छै।
तऽ दूसरा कॉलजमे एडमिशन ले लियऽ छइ।
हँ सोचल छै सोचत तानि छै कि दोसरा में लै लि एडमिशन हो जाइ तऽ लेही ली हम। पैसा वइसा लाग गेल लेकिन लेकिन हमर दोस्त कहै छै के ओ तऽ नहिए पैसा लागत तऽ भिआ जितना फोम से लगै छै। खाना-पीना हो गइल छै?
हँ खाना-पीना हो गेल छी आज खानामे पनीर के सब्ज् के रोटी बनेल छिय।
एतेय निमन सब्जी बनै छै।
हमरो घर मे मीट भात बनल छै आज, ओहो खूब बढ़िया तेल मसाला लगााय के खूब मीट मसाला सब मसाला लगााय के बनै छै निमन लगे छै। खूब बढ़िया हम कूकर मे बना के खाई छै मीट मछली खूब पका उका के खाइ छै। हँर दिक्कत हो गेल छै, कि ओर गैसके गैसे उड़ागल छै बीचेमे फिर फेर गेल छी तऽ भरबा उरवा के सब बनल छी बड़ा दिक्कत होइ छै अज बनायमे मीट मछली मरा घरमे छै। त सोचैत छै, कि कनी हॉलोमे एसी ओसी लागल छै। दिक्कत हो गेलै छै गर्मी के कारण।
लाइट काह दिय अ छी
गर्मी क कारण लाइट नखाइ आबै छै। का जानी का दिक्कत छै लाइट आलय के? तब सब लोग कहाँ छै?
सब कोइ सुते के तैयारी करै छीयै।
ओ सुत क टाइम तऽ होइल
लेकिन लाइट न आयल हय, गर्मी लागल छी। ओहिने सब कोइ जागल छी। त कहाँ घुम उम के प्लान बनल छै कि ना? न अखनि घुम के पलाइन नइ बनल छै। हम त बनल छै, जाइ के रह छी स्विजरलैंड
खूब बढ़िआँ पहाड़ उहाड़ सभ हइ, बरफ उरफ सभ छै, ब ओने तो सोचै छै कि जा ओके घूमि उऊमि के आयल तनि भाय बहिन सभके जबै।
उसे अचछा कश्मीर चलि जाइ छै, वहाँपे भी गर्मी नहि होतै छै। ह ह कर हँ हमलोग त प्लान बनाल छी कश्मीर जाय के वहां पे और पहाड़ पहाड़ होइ छी। वहां पे ठंडा मौसम रहे छी, ठंडी के दिन में और ठंडा लगे छी। एकदम बरफ गिरै छी वहां पे।
हाँ त तऽ गर्मी के दिनमे जाइ के छै ओन्ने पहाड़ वाली इलाका मे तनि मौसम मियाज सब निमन होय। जाइ ठण्डामे जाइकेा क्या फायदा?
ह प्लान बनै छी जायके लेकिन पापाके काम करै छी, पापाके टाइम ना मिले छी कि जाइत छी।
हँ आओर सब घरमे सब बढ़िआँ छै? आ गाँवली खेजतके क हाल रहे छै, निमन उमन धान उननकोटा गेल छै?
धान उन अभी कटा गेल छै। ई अभी दवनी होल छी। उसके बाद सबको उसके बाद उसका बेचाएगा छी।
ओ अभी तऽ आओर गाँवोमे खूब दिक्कत हो रहल छै, साफ गर्मी उरमी साफ गांव देहात मे
गाँवमे तऽ बहुत गर्मी होइ छै। ह, वहाँपे रहना मुशकिल हो गेल छी। सब कोइ गाँव से आ रहा है, कही कही घूमने जा रही छी।
हँ, बिहारियएमे रहै लए मुश्किल हो गेल छै, शहर उहरमे सभ रहै मुश्किल अबै छै, गाँवके दूरके बात
गाँव थोड़ा ठीक भ छी वहाँ पे हवा हवा चल छी,
ह ठ छै। आ।
गाँव में सबकोइ ठीके बा ठीके छै।
हँ। आओर सब कपड़ा लाता सब एने जाइके शॉपिंग वपिंग कहाँसँ करै छी।
अहासब मॉलेस सॉपिंग करै छी।
आओर हम तऽ एने देखलेबैय तनि छै, ऑनलाइन ऑनलाइन लेकिन दिक्कत हो गेल छै, किै कैश ऑन डिलिवरी नहि अवलेबल होइ छै,
ह। हम तऽ मले कपड़ा क शॉपिंग कर ले छ।
हँ। ठीके छैने नन मॉल ओल नखै छै। कि ओहिसँ जाइके पड़ल छै, ऑनलाइन
यहाँ परे बहुत मॉल हय छै, बड़ी निमन निमन कपड़ा मिले छै।
सबगो तऽ बगल मे घरके बगल मे मरै छी। तऽ उसमे सभगोए जा कऽ शॉपिंग करै छी। वहाँ पे अच्छा अच्छा र मिलै छै।
अच्छा। ब अच्छा ओ बचपनके खेलोसभके बड़ा याद अबई छी।
बचपन मे तऽ बहुत खेल खेलैने छी। तबे खेल के बारेमे याद अबै छै। सोचना नै छी लेकिन कोशिश करते रहै छी, लेकिन न अ सुलु रह हमोगा तऽ गिल्ी डंडा जदा नहि खेलै छी तनी खेलै छी। लेकिन ओ निमास फैलाइ छी, हमे एगो गिल्ली उखले छी बट चुके
ओ अच्छा।
आगो डा ओकै छै ा।
अच्छा हँ ब छी। अच्छा अच्छी। आओर सब अथी मम्मी पापा के कहा आयल छी।
पापा सुति गेलइ छी माइ काम करै छी। हँ सबकियो इहां बढ़िआ अई
ओ तऽ बढ़िआँ छी सभ घरमे सभलोग निमन छी?
हँ सबकोई निमन छी।
अच्छा। तऽ ठीक बस ठीक छी बादमे बतबई छी। बाद में फोन करै छी।